हेलो
आ
नमस्कार
नमस्कार नमस्कार
और बताबु सब कुछ कुशल मङ्गल
हँ सब कुछ ठीक छै अपन बताउ
ठीक छै अरे भोर मे टहले निकलल छलौ खेत गाछ वाछ आ पक्षीक आवाज सुनि के मन बहुत प्रसन्न भय गेल तखन सोच छलु जे प्रकृति से जुड़ल रहनाइ आखिर कते महत्वपूर्ण छै
हूँ बहुत सुन्दर विषय अछि बास्त वमे प्रकृति मनुष्यक जीवनक आधारत जी मुदा आइ गरी लोक सब अय सँ दूर होई जा रहल छथिन
हूं मेनो सही कहलै शहरक व्यस्त जीवन मे लोक सभक अधिकांश समय घर कार्यालय आ मोबाइलैक बीच बितैत अछि
हूं एहि कारणेँ मानसिक तनाव सेहो भढ़ै जा रहल छै
हूं हमरा लगैत अछि ई जे प्राकृतिक बीच किछु समय बितला सँ मन स्वतः शान्त भए जाइत अछि ई
हूं बिलकुल हरियर गाछ खुलल आकाश आ शुद्ध हवा मन आ शरीर दुनूके ताजगी दैत अछि ई
हूं कैले भोर मे जखन सूर्य उगैत देखलहु तखन बहुत नीक अनुभूति भेल
हां सूर्यादय आ सूर्यास्त प्रकृति सबसे सुन्दर दृश्य सबमे से एक मानल जाइत अछी
हूं हूँ आश्चर्य यै ई लगैत अछि इ की इ सब प्रतिदिन होइत अछि मुदा हम सब बहुत कम ध्यान दैत अछी
हूँ सही कहले वास्तव मे हम प्राकृतिके छोट - छोट छोट - छोट सुन्दरता आनन्द लेनाय भुल जाइत छै
हूँ हमरा बचपन याद अछि छुट्टीक दिन पूरा समय बगीचा खेत अथवा पोखरीक कात मे बितैत छल
हँ आ ओहि समय मनमे एतेक तनाव सेहो नहि रहैत छल
हूं ताही एक लेक कहलौ जे प्राकृतिक बीच समय बितला स मानसिक तनाव कम होइत अछी
हूं ई बात बिल्कुल सही अछि डॉक्टर सब सेहो खुलल वातावरण संग मे टहलबाक सलाह देत छथि
हूँ एकटा बात हमरा आओर बुझाइत अछि प्राकृति धेर सीखबैत अछि
ई कोना
जै से एकटा गाछ लगेलाके बाद ओ तुरत पैघ नहि भए जायत सखी ओकरा समय देखभाल अधेरेका आवश्यकता होइत अछी
हुँ ई उदाहरण बहुत सुन्दर अछि
हूँ प्रकृति हम सबके ई सेहो सिखबैत अछि जे हर चीजक अपन समय होइत अछि
हूँ बिल्कुल। जल्दबाजी प्राकृतिक नियम नहि अछि
हूँ काल्ही वारषिक बाद माटिक सुगन्ध आबि रहल छल
ओ सुगन्ध वास्तवमे बहुत लोक - सबके पसन्द होइत अछि
हूँ हूँ ओकरा महसूस करे ते बचपनक बहुत स्मृति याद आबि गेल
हूँ प्रकृति संग स्मृतिक सम्बन्ध सेहो गहरा होइत अछि
एकटा बाद आओर अछि जखन हम प्राकृतिक बीच रहैत अछी तखन मोबाल आ इंटरनेटसँ किछु समय लेल दूरी बनि जाइत अछि
हूँ आ ई दूरी बहुत आवश्यक अछि
हूँ कियाकि लगातार स्क्रीन देखनाइ सेहो थकान बढ़बैत अछि
- बिल्कुल सही कहिले एहि कारणे कतेको लोक सप्ताहाकमे- प्राकृतिक बीच घुमै जाइ छथि
हमरा लगैत अछि जे बच्चा सबके विशेष रूपसँ- प्रकृतिक से जोड़बाक चाही
हूँ आवश्य ज बच्चा केवल मोबाइल आ टी वी तक सीमित रहत तऽ प्राकृतिक वास्तविक अनुभवसँ वञ्चित नहि रहि जाय
हूँ गाछ लगैनाय पछी देखनाय फूलक देखभाल करनाइ ई सब सेहो सिखबाका हिस्सा होइत अछि
हम्म बिलकुल एहि स जिम्मेदारी क भावना सेहो विकसित होइत अछि
हूँ कलहि हम एक बुजुर्ग व्यक्ति से भेटलहु
ओ कि कहैत छलाह
उ कहै छला जे रोज भोर मे पार्क जाय बिना हुनकर दिन शुरू नहि होइत अछि
हम्म इ बहुत नीक आदत अछि
हुनकर कहब छल जे प्रकृ- तीक बीच समय बितलाा स मन हल्का रहैत अछि
हँ आ स्वास्थ्य पर सेहो सकारात्मक प्रभाव परैत अछि
एकटा रोचक बात हमरा लगैत अछि जे प्रकृति कखनो जल्दी नहि करैत अछि मुदा सब किछु समय पर भैल जाइत अछि
हूँ ई त वास्तवमे गहरी बात अछि
हम्म शायद यही कारनै प्रकृति सँ भूत रास जीवन पाठ सीखल जा सकैत अछि
हँ विनम्रता धैर्य संतुलन आ निन निरन्तरता इ सभ प्राकृतिक सिखबैत अछि
हम्म आखिर मे हमरा एतबे लगैत अछि जे आधुनिक जीवन मे प्रकृति से जुड़ल रहनाइ आओर जरूरी भइल गेल अछि
हम्म एकदम सही तकनीक जरूरी अछि मुदा प्रकृति सँ सम्बन्ध टूटनाय उचित नय अछि
हुँ ज हम प्रतिदिन किछु समय प्रकृतिक बीच बिताबी त शायद मन आ शरीर दुनू स्वस्थ रहत
हुँ बिलकुल प्रकृति केवल वातावरण नहि बल्कि जीवनक एकटा शि शिक्षक मित्र आ ऊर्जा स्रोत सेहो अछि
बिल्कुल सही कहली शायद प्रकृति स जुड़ल रहनाय स्वयं से जुड़ल रहबाक सबसे सरल तरीका छै
हूँ बिलकुल एकदम सही आ जे व्यक्ति प्राकृतिक मूल्य बुझी जाय छथि ओ जीवनक छोट छोट खुशी सब आनन्द लेनाय सेहो सीखि जाइत अछि
नीचे वाला एकटा बात आओर हमरा आओर लगैत अछि जे प्रकृति केवल शारीरिक स्वस्थ लेल नहि बल्कि मनक शान्ति लेल सेहो बहुत जरूरी अछि
हूँ बिल्कुल जखन हम गाछक छाँह मे बसीत छै अथवा नदी किनार समय बिताबै छी तखन मनक बेचैनी धीरे धीरे कम होमय लगैत छी
हूँ
आ ओहि समय एहेन लगैत अछि जी सब चिज के किछु समय लैत दूर भय गेल
हूँ सही कहले प्रकृतिक बीच रहिते मन हल्का आ ताजा महसूस करत अछि
हुँ काल्ही हम एक किसान सऽ बात कैलू
ओ की कहै छलाय
उऽ कहै छलय जे भोरक समय खेतमे जाय बिना हुनकर दिन अधूरा लगैत अछि
हुँ ई स्वाभाविक अछि जे लोक प्रतिदिन प्रकृति बीच रहैत छथि हुनका ओकर महत्व बेसी बुझाइत अछि
हुँ ओ कहैत छलय जे खेतक हरियर फसल देखी के थकान कम भेल जाइत अछि
हुँ वास्तव मे हरियाली आँखि आ मन दुनू के आराम देत अछि
हू एकटा बात और आछि प्रकृति हमसभ के सन्तुलक महत्व सिखबैत अछि
ई कोना
जैसे दिन आ राति गर्मी आ जाड़ वर्षा आ धूप सब एक संतुलन मऽ चलैत अछि
हँ ई तऽ बहुत नीक उदाहरण अछि
हू शायद एहि कारणे जीवन मे सेहो संतुलन आवश्यक होइत अछि
हँ बिल्कुल प्रकृति हर समय किछु ने किछु सिखाबैत रहैत अछि
काल्हिपोखरी कात बैसल छलो बहुत रास पऽछी उड़ैत देखलहु
हँ पछिक जीवन देखब सेहो रोचक होइत अछि
हू बिल्कुल ओ सब बिना कोनो शिकायत अपन काज मे लागल रहैत अछि
हँ आ एहिसँ निरन्तर प्रयास प्रेरणा भेटैत अछि
हुँ एकटा बात हमरा बचपन सऽ पसन्द अछि
की बात
वर्षाक के समय छत पर बेसी कऽ बर्खा देखनाइ
हँ ई अनुभव बहुत लोक लोकसभक प्रिय होइत अछि
हू वर्षाकऽ बूंदक आवाज मे एक अलग प्रशंसक शान्ति होइत अछि
सही केले प्राकृतिक ध्वनि बहुत सुकून देबेवाली होइत अछि
हू आब बहुत लोको ई सब अनुभव करबाक बदलाव मोबाइल पर समय बीतबे छथि
हँ आ एहि कारणे प्रकृतिके सौन्दर्यसँ धीरे धीरे दूरी बढ़े जाय छथि
हू हमरा तो लगैत छै जे सप्ताह मे कमसँ कम एक दिन प्राकृतिक बीज अवश्य बितबयके चाही
हू ई बहुत नीक विचार अछि परिवारक संग पिकनिक अथवा पार्कमे समय बितेनाइ लाभदायक होइत अछि
हुॅं बच्चा सब सेहो एहि स बहुत किछु सीखि सकैत अछि
हुॅं बिलकुल किताबमे पढ़नाइ एक बात अछि मुदा प्रकृतिके प्रत्यक्ष देखनाइ अलग अनुभव होइत अछि
हुॅं जैसे फूलक रंग पचछिक आवाज आ माटिक सुगन्ध
हँ ईसभ अनुभव केवल महसूस कयल जा सकैत अछि शब्दमे पूर्ण रूपसँ वर्णन नहि
हुॅं कले हम सोचे छलहुँ जे प्रकृति बहुत उदार होइत अछि
ई कोना
गाछ अपन फल स्वयं नह खायत अछि नदी अपन पानी स यम नहि पीबैतऽ अछि
वाह ई त वास्तवमे बहुत गहरी बात अछि
हुॅं प्रकृति हम सबके परोपकारक सीख सेहो दैत अछि
हुॅं बिलकुल दोसरक लेल उपयोगी बननाय प्राकृतिक एक महत्वपूर्ण सन्देश अछि
हुॅं एकटा बात आओर अछि जखन हम प्राकृतिक बीज रहैत छी तखन समय धीरे धीरे बीतैत बुझाइत अछि
हँ कियाकि ओतय भागदौड़ कम आ शान्ति बेसी होइत अछि